लाइग गेल की।
हँ-हँ लाइग गेलै।
कहियौ की हाल-चाल छैय।
बढ़ियाँ- बढ़ियाँ इ आर-के चौधरी इ छी की।
हँ नै हम छी पी-के चौधरी छी हम।
अच्छा- अच्छा ठीक।
हँ आ हमर घर भेल दरभंग, दरभंगा स तीस किलोमीटर छैय बहेरा जानैत हेबै। हँ त बहेरा आ
अच्छा- अच्छा।
अच्छा अहाँ- अहाँ कतय के छियै।
हमर घर भेल बिरौल, बेनीपुर बिरौल।
बेनीपुर बिरौल त एके एरियाके छी। कुशेश्वर स्थान दिस बिरोल भेलै। ह।
दूटा हम रहै छी गामे मे हुं- हुं।
अच्छा और सब कहियौ।
और सब बहुत बढ़ियाँ बहुत सुंदर, अहाँ की करै छियै।
हम एतऽ दिल्लीमे रहै छी। आ गुरगाँवमे जॉब करैत छी। दिल्लीसँ ओतय दिल्ली मायानगरमे रहै छी।
अच्छा अच्छा कौन सेक्टरमे जॉब करै छियै आहा?
जॉब करै छी अहाँके ई हॉस्पिटल टाइपके छियमे। ब्लड भेटै छै, ब्लड बैंक छी, हँ। हँ लेबोरेटरी छियै, ब्लड बैंक छियै, बहुत पैघ ब्लड बैंक छै। ओ ह्म्म तऽ की कहै छै जे
चारिटा कॉल अहाँके पूरा भऽ गेल छै?
हमरा ब चारि पाँच टा बाँकी छै।
ओ दू टा तऽ हमरो बाँकी छै, शायद बचल रहै छै तऽ अहाँके फोन आबि सकै छै ने? पूरा फिनिश कय देलिये तऽ आहाके फोन नय आयत।
हँ, फिनिश कऽ लिये तऽ नहि आयत, सही बात छै।
ओर ई ट्रंस्क्रिप्शन वला काज जे छै से जहन पूरा फिनिश भऽ जेतय ओकर बादे भेटै छै कि?
हँ तकरा बादे भेटत, ओ ओहिमे एखन ओहिमे टाइम लागत लगायत। दु दिन टाइम लगेत, तकरा बाद जखन टेस्ट भऽ जायत तकरा बाद भेटत।
नहि दू टा हमरा तऽ अठाइस टा कॉल भल गेल छै। दूटा बचल छै आ।
दिली नहि भेटैत छै ओकरा दू चारि दू तीन दिन टाइम लागैत छै तकर बाद दै छै।
अच्छा अच्छा हँ टेस्ट वगैर सभ किछुग ह होतै ने ओहिके बादे नऽ।
हँ हँ तऽ एखन बरसा बरसा सब भेलै बारिश सब भेलै ने ओम्हर की?
कम होइया। मेघू लागे छै लेकिन तेहन वर्षा जेहन बर्षा के उम्मीद क सकैत छी तेहन वर्षा नय भेले या।
अच्छा माछ ताछसभके माछ तसभ माछ त माछसभ अयलै हन कि?
आ नहि बाढ़ि तऽ कोशी गेल रहौ देखय ले जतौ पिछला बेर टूटल रहे भूगोल लग।
हँ।
तऽ काल्हि परसू तऽ गेल रहिये ओतय देखे ले तऽ पानि तऽ छै। लेकिन एहन तरहके पानि एखन नहिैन हमरासभ तरफ।
अच्छा माछ ताछ
तऽ पानि एते कनि हँ नहि सेबात पानि एतै, कनि रुकतै, जमतै, तहन ने मछली हेतै।
अच्छा अच्छा नहि बरसातमे बरसातमे तऽ अपना सभके रहै छै माछ के रहै छै ता ताहि दुआरे कहलहुँ जे
हँ नहि मछली तऽ भेटबे करैत छै तहन ओवला मछली जे कहबै ने से एखन नहि एयलै हन। हँ ओ नहि एले हन, नहि नहि नहि ओ तऽ हँ ह।
हँ अच्छा आओर नया समाचार कहियौ?
आओर सब बड़ बढ़िआं बड़ सुन्दर।
बड़ सुन्दर तहन तहन तऽ तरकारीसभ भेटैत हेतै। तरकारी सब एखन खूब भेटैत हैत कि नहि भेटैया एखन?
आँ हँ सब्जी उबजीसब भेटै छै।
बरसातमे - -
बरसातमे तऽ कनि अहाँ हँ -हँ
अच्छा तऽ एखन- एखन कोन तरकार आ भेटै जाएया एखन परोर के समय छै।
नहि कहब हम एखन पारिवारिक जीवनमे नहि एलहुँ हँ बैचलरे छी हम बुझलियै।
बेचलरे छीयै एखन अच्छा- -
जी -जी माते पिताके कृपासँ अपन चलि रहल छै ई सब- - तरकारी सबके समस्या ओ तेजी देखै छथिन।
अच्छा- अच्छा अहाँ नहि देखलहुँ अहाँ सिर्फ खायसँ मतलब रखलहुँ- -
हँ- हँ- ह हमरा भोजने टा स मतलब रखने छथिन।
हँ- -
भाग्यशाली छी एखन तक एहिसभ चीजके भार नहि भेटल हँ- -
हँ से- - कि बात छिई। एते अ एते अवस्था मे आबिक के ई सब चीज के भार नहि भेटल नेय तऽ बहुत- -
कते अवस्था सचै छियै अहाँ हमर- -
ते अठाइस तीस तऽ भइए गेल हैत अ तखेन की- - तखन की कहै छै लोककेँ पहिने छलै पच्चीस सालमे विवाह भऽ जाइत छलैइ।
हँ, मे आब कहाँ विवाह होइ छै यौ- -
हँ आब उएह छै जे आ तीसो साल तक नहि होइ छै। तीस पैंतीस साल तक आ बियाह नहि होइ छै, आब तऽ तहूमे जे अपन रहैएए करैवला रहैया अपन हेंड तटेड नीक जकाँ मेन्टेन केलक अपन ओ अपन- - क ले अपन जेकरा मानि ल न- - नौकरी लागि जेतै ए टाइमपर- - तऽ से तऽ भइयए तकरा तऽ भैए जाइ छै बिआह- -
जेकरा- जेकरा सरकारी नौकरी छै, ओकरा लग तऽ कोनो प्रश्ने चिन्ह नहि उठै छै।
हँ कोनो प्रश्न चिन्ह नहि छै ओकरा- -
प्राइवेट सेक्टरमे छथिन ओहो जँ वेल सेटल नहि छथिन। तऽ हुनकोपर प्रश्न चिन्ह छै।
हँ, प्रश्न चिन्ह छै।
ओ ढीठ गवारी छियै।
हँ- -
पठन पाठन जहिया छोड़लियै ओहिके बाद शुद्ध कए क गाँवमे आबिकऽ बैसल छियै। छोट छिन स्कुल चलबैत छी ओना हम एकटा प्राइमरी स्कुल अइ हमर- -
हँ- -
हँ नर्सरीसँ पाँच न एखन तक तऽ नर्सरीसँ पाँचमीए तक छै। मरस छै, दू ढ़ाइ सए विद्यार्थी छै एखन- - गामेके स्कूल छियै तऽ- -
हँ दू ढाइ सए भेल तहन तऽ बहुत बढ़िआँ भेल तहन तऽ ब- - तहन तऽ बढ़िआँ चलैए बिरलेमे चलैयए- -
गाँवमे हम अपना गाँवमे खुलै छी, हम गाँवसँ बाहर नहि जाइ छियै।
अच्छा- -
हमरा मार्केटो गामवक जे मार्केट छियै से भेलै, बिरौल सुपौल - - लेकिन हम उमरो सब नहि बिलकुल नहि हम बुझियौ- - प्योर गौवारी जे जकरा कहै छियै ने अहाँ शुद्ध ग्रामीण- -
हँ
हम तेहन जीवन जिबै छियै।
शुद्ध के देहाती-देहाती एं तऽ नहि सेहो तऽ बढ़िएँ यऽ जनम-जनम लेलहुँ गाँव, जनम जतय लेलहुँ तत ततहिए स
नि निश्चित-निश्चित-निश्चित इएह हमर सोचो एय जहन दिल्लीे बम्बई रहिके रहता र त, महादेव ओतय जनम देता र। जहन अय गाँवमे जनम देलैथ तऽ निश्चित ठीक छै दूगो पाइ कियो कम, दूगो पाइ कियो बेसी, ओ तऽ छ
बेसी, हँ सभक गुजर बसर भऽ जाइ छै।
हँ लेकिन सुकून तऽ छै, सुकून के मामला मे हमर न तऽ हम अहाँ सबसँ बेसी जरूर, म हमरा प्राप्त होइए।
हँ ओते मेहनतो नहि करऽ परैत हैत, जते हमसब मेहनत करै छी ओ
नहि-नहि जी बिलकुल आ देखियौ मेहनत तो ओ अहाँ के केकरा संगे करै छियै ककरा सामना मे करै छियै न ओ चीज नहि होइ छै, ए कनि मनी मेहनत के काजो होइ छै, त अपने आस-पास के लोक संगे करई छै आदमी, त ओ अहां के तेहेन तरह के नहि बुझाइ छै मेहनतो।
हम्म ओते टेंशनो पालबाक नहि जरूरत छै।
नहि-नहि बिलकुल नहि अह ह।
हँ समय पर एल उठलौस सब काज करैत, नित्य क्रियासब होइत सबकिछ करैत, अपन चिईल देलियै स्कुल। स्कुल मे फेर छुट्टी भेलै, फेर गामपर आबि गेलहुँ।
बस- बस -बस
या अहाँसबके दैनिक छी।
हँ-हँ-हँ-हँ फेर जखन इच्छा हैत तहन जा क क्रिकेट खेल सकै छी, जहन इच्छा हैत तहन जा के दोस्त, चाचा, कक्का, बाबा सब संग्गे जा क बैठ के बतिया सकै छी।
हँ ई बात तऽ छै।
की चाही, एहि से बेसी आदमी के जीवन से की अभिलाषा
कि अभिलाषा किछ नहि, कोनो टेंशनो नहि यऽ, फल्लाँ नहि आयल लाइट-लाइट नहि छै तैं पानि नहि छै, त फलाँ नहि छै, चिल्लाँ नहि छै, ओते कोनो टेन्शन नहि। कोनो टेन्शन नहि आराम के जिन्दगी छै।
चीजक चिन्ता तऽ नहिए रहै छै गाँवमे।
हँ पानिओ लेबाक य त कोल मे दू हाथ दियौ बस
हम्म आ भेटै छै आब तऽ सब सुविधो तऽ छै। बिजली आबि गेल छै, त घरे घर आरो आदमी लगबै छै।
हँ लगबै छै, सही बात छै।
आब त रोड बिजली छेबे करै।
हँ-हँ
तनि धन्धा, कनि रोजगार आ धन्धाके अभाव छै। ओहो जहन ओहो जहन ई सब चीज भेट भइए गेलै, रोड भऽ गेलै, बिजली भऽ गेलै, त ओहो सब चीज भइए जेतै।
हँ धीरे धीरे टाइम लगतै लेकिन भैये जेते आइ ने
हँ हँ दू साल चारि साल मे सारा चीज भऽ जेतै आ हेबे करतैन। देखबै ने जेनाहिए आदमी गेलैए गाँव छोड़ि कऽ बाहर ने
हुं।
हमरा एना लागैए जे ओनाहिये आदमी फेर गाँंव के तरफ मुड़तै।
हँ से बात ठीके कहै छियै, हमरोसभके आब
पाँच सालके बाद मुड़ौ दस सालके बाद मुड़ौ, मुरबे करतै।
मुड़बे करतै ई बात तऽ छै, पक्का छै।
तखन कनी जवानी रहै छै तऽ आदमीके बहुत चीजके उम्मीद इच्छा रहै छै।
हँ।
तऽ से चीज रहैत छै जे ओहिसभ चीजके पूर्ति करैके लेल ककरो पाय वला बनै के छै, ककरो सुन्दर बनै के छै ककरो कनि समाज मे प्रतिष्ठा कमाबै के छै, त हियो ल तऽ भागै छै बहुत।
केओ गुणवान बनऽ चाहैए केओ किछु बनऽ चाहैए।
हँ हँ।
हँ इहो बात होइ छै।
हँ।
गाँवमे रहलासँ तखन ई छै जे सभ तरहक किछु नहि भऽ सकै छै। एतऽ अयलासँ, एतऽ अयलासँ सभकिछु भऽ सकै छै।
सबकिछु की भेटतै यौ भाईजी।
वैह जे गाममे नहि भेटतै से तऽ एतय भेटिए जेतै।
नहि की भेटतै, जे गाम मे भेटतै ओ ओतऽ कतय से भेटतै।
एँ नहि एतय लोक जेना आबैए कि नौकरी करय ले पहिले सिखैेये ले आबैये, कतेक दिन सिखये छओ महीना की साल भरिके कोनो कोर्स करैए तकरा बाद ओ नौकरी पकड़ैए अपन। अपन करैये तखन
मेन मेन छै जे अपन इच्छा भेलै ने जे आदमी आठ से दस आठ दस घंटाके नौकरी केओ पसन्द करैत छै तऽ ओकरा लेल तऽ बाहरे बढ़िआँ ऑपर्चुनिटी देतै ने आ जकरा नहि पसन्द छै जे नहि भाय हम एकटा दिनके जे छै से सभदिन कन्टिन्यू दस बजेसँ लए कऽ छओ बजेके ड्यूटी हमरा नहि पसन्द ये
हुं।
ओकरा लेल तो गाँवे बेस्ट छै।
हँ गाँव ओकरा लेल बहुत बढ़िआँ छै।
उं जे
गाँवोमे अपन जे छै अपन धन्धा कऽ सवैये, जेनाकि ई तरकारिए सभ छै जेना, लगा सकैए
बहुत, बहुत सुन्दर एक से एक खेती होइ छै मछली पालन करै छै मखान, मखान उपजाबै छै, बहुत तरह के छै
बहुत तरहके छै।
हँ दू चारि साल पाँच सालमे ने कनि बेसी रोज रोजगार धन्धा सेहो आबि जेतै। दू चारि साल कनि एखन आओर समस्या छै, ओहो नहि रहतै रहै, कोरोना लए कऽ जे छै ने
हुं।
कनी गड़बड़ा गेलै दु-चार साल तहन एखन तक ते
तऽ ओय मे बिहार बेसी पिछड़ल छै।
आब जैनिये के अपना सब तऽ
हां पिछड़ल छै, तखन तऽ ल अपना आ सब ओतोका लोक सब बहुत हठी जिद्दी हय छै जे हम बाहर जेबो तऽ ई करबे करबो, ई करबे करबो से सब छै, से से सब छै अगर हठी जिद्दी नै रह हम तऽ एतऽ रहै छी उम्म की कहै छै दिल्ली मे रहै छी, दिल्ली मे करीब बीस साल भऽ गेल हमरा।
बाप रे।
हां।
गाम आबै के मोन नै होएत रहैत।
नै गो गाम मे गांव एक बेर जाय छी छैठ उम्म पूजा मे एक बेर गेलौ ओता रहलौ, गांव मे रहलौ दस-पन्द्रअ दिन। और तकरा बाद पूजा समाप्त कऽ भेला के बाद सब आदमी आएब जाय छी फेर।
फेर अपना
हां फेर ए आ जे जहाँ रहै छै। जे काज रहल तैये मे लाग गेलौ फेर से दुबारा। की करबै गुजर-बसर तऽ आखिर एतै, एतै करबाक छै आब जखन नै भेटलै ओता। ओता से जखन भागै पड़लै गाम छोड़ कऽ तखन तऽ की करबै।
हां रा रहैत-रहैत फेर तऽ आदमी के मजबूरियो नै बैन जाय छै।
हां मजबूरी भऽ जाय छै, आदत जख आदत जखन लाग जाय छै तखन थोड़े इ मे हय छै कुनू।
हुं-हुं।
आदत लाग गेलै भऽ गेलै, सब काज भऽ जाय छै। जना-तना कटिये जाय छै की। आ साएह बात छै तऽ और सब कहियौ।
और सब बड़ बढ़ियाँ, बड़ सुन्दर ठीक भेल अहाँ के बारअ मिनट भऽ गेल।
हुं हमर एक